हेलो
की क रहल छी
हेलो
की क रहल छी
नै किछो हैया अखने दोकान स कुरकुरे आनि कऽ खेलहु ह।
ओ ऽ ऽ तहन कहियो की सब किछ नै बड हमर माथ दर्द कर रहल अइ आ हम पड़ल छी।
अच्छा पढ़ाई लिखाइ भऽ गेलैय।
पढ़ाइ तऽ नै भेलैये पढ़ाइयो नै कैल होइयो एतेक माथ दर्द कऽ रहल ह से
ह बहुत गर्मी लगेय छैय एखन बड गर्मी पड़ैय छैय। तैयमे आय बड गरमी अछि।
गर्मीए सँ लोक के बहुत तबियत बुखार धऽ लेत। यह मे जे एक रती सर देखियौ काल्हि ठंडा लगैय छलैय। आइ गर्मी लगैय छैय तऽ ओहेस मोन लोक के खराब भऽ जाइ छैय।
ह सर्द गरम होइ छैय तऽ भए जाइ छैय आओर कहु की करेय छी।
किछु नै हैया पड़ल छी पढ़लहु ह एतेक माथ दर्द करय लागल सुइत छोड़ि देलियै पढ़नैय आब सुतल छी कनि पड़ल छी सोचलहु जे अहास गप्प करी।
अच्छा आय कतहु गेल छलहु कि नै
हँ आय गेल छलहु हा कनी नानी गाम आइ नानी गाममे छलैय आय पातरि सब
अच्छा
ओतय गेल छलहु हय ओतय सऽ फेर एलहु हे हँ धर्म राज के छैन रोटो चढ़बे के छलनि ह भैरव बाबा के
अच्छा भैरव मंदिर तऽ बड्ड नीक अछि पूरा एकदम प्लास्टर कैल अछि। चारू कात बैसेय मऽ टैल्स लागल यै बैसेय मे बड नीक लगैये।
हँ ओतऽ जे छैय अहा जे मनोकामना पूरे अथी मंगबनि आ जे लोहा अहा कबुला केेलिये ओ जे अहाक भैरव बबा जँ आहाक पुरा कऽ दैय छैथ ओतय जँ आहा एको रति बुझियौ जतेक अहाके उपाय रहत बड़का दियैय छोटका दियैय जे भी देबैय। से ओतय आहाँ ठोकि ठोकबा सकैय छी ओ अथी ठोकि दियौ ओ मनोकामना होइ छैय। तऽ जेकरा पूरा होइ छैय से सब ओहिमे ठोकने रहेय छैय बुझियो जे ओहि गाछमे से जे उखिड़ो के टूटि कऽ गाछ खसि पड़लैय आधा आधा बचल छैय अगर ओहि गाछ ओहिमे सँ जे यदि तोरि लैय छैय किछो अगर ओहिमे सँ से जे सोचलकैय जे हम इ गारि देैतियै आ दोसर आदमी जे सोचतै जे एकरा हम लके चलि जाय।
हँ
तऽ ओहिमे लए कऽ नै जा सकैये किया तऽ ओ आन्हर भऽ जाइत छैय तुरते
हँ होइते छैय भगवान देखियौ भगवान भगवती कहैय छैय नऽ नै किछु होइ छैय भगवान भगवती भगवती जाय छथिन तैय नऽ
हु
किछ मोन मऽ करियौ तुरंत पुरा हैत जैय आस छैय तैय नऽ
हँ
आ ओ ओतऽ तऽ दुर्गो पुजा बड नीक होइयै।
दुर्गा पुजा बुझियौ जे भव्य होइए दुर्गा अथीस हम जाइ छी कै अष्टमी सप्तमी जाइत छी अष्टमी जे खोइछ जे भरैयै ओहिमे ओ तखन जाइ छी आओर नौमी कऽ बलि प्रदान होइ छैय तहन दसमीेके देखयवला होइए।
हँ ओहि दिन भगवती जाइ छथि आ ओतऽ डोढ़ियो पर होइये नऽ
हँ डयोढीयो पर हँ ओतौ होयै
ओतय तऽ भगवती के मुख तऽ ओ ओतए तऽ भगवती के मुख पहिले दिन से खुलल रहे छै लेकिन एते रहे या जे छओ पूजा के बाद, खुज लेकिन एतुका छै भगवती दुनू दिस दुनू दिस के बड्ड सुन्दर रहै छथि,
हँ देखियौ छओ पूजा कऽ नहि खुलै छै, भगवती जखन तैयार भऽ जाइत छथिन कियाक तऽ सभठामसँ केलाके बाद एतय करय छै,
हँ।
तऽ जहन भगवती पूरा तैयार हो जाय छथिन चारि पाँच पूजा कऽ तहन हुनका जाइत छनि आ दौड़री पर की होइत छै, तऽ उएह रङ्ंगेवला साड़ी सँ साड़ी दे अथी कयल जाइत छै हुनका सभटा ओतय बुझियौ जे पूजा स्टार्ट हएत ओहिसँ एक दिन पहिले भगवती केँ तैयार कऽ देल जाइ छन
आ ओतय तऽ शायद को जगरा दिन तक रहैत छथि ने
हँ को झगड़ा कोइ झगड़ा दिन बुझौ जे बुझियो ओ ने हुनका अथी नचा नचल जाय छनि टेर सभ आनल जाइए तखन कनि ओतबहि दूर जतेक दूर अपन हुनकर अथथि छनि ओतयसँ लऽ जाइत छनि आ ओ अथिी ओना क घुमा कऽ आ फेर हुनका विसर्जन कऽ देल जाइत छै,
अच्छा एतय तऽ बड़ डांस तानंस होइया काली मंन्दिर भुवनेश्वरी जे अछि तऽ ओतय तक जायत
एतय जे छै से एत ओतय से डोढ़ी से अथी से लऽ कऽ भैरव स्थान से लऽ कऽ आबुझियौ जे भगवानपुर जाइ छै फेर भगवानपुरसँ फेर डोढ़ी पर आ एतऽ फेर डौरी परसँ दुर्गा जी सब मिलैत फेर काली जी से मिलैत ओ फेर आबै छथिन आ तहन फेर हुनका विसर्जन कयल जाइ छनि
हँ एते छै अपन एतऽ खूब आदमियो जुटे छै अपन सभ डानंस तानंस केलक सब अपन घूमल फिरल आ आयल अपन
ह ल जेहन देखयमे नीक होइ छै तेहन अथी भी एते सुन्दर करबै अहाँ पूजा
एहिबेर तऽ जे पंडीजी छथिन तते तिनके घर पर बेलनौती भेल छलनि ह दुर्गा पूजा मे।
नहि नहि जतऽ अथ भगवती छथिन ने भगवतीेये के बगल में एकटा ओ छले बेल के गाछ छले, उएहेमे एहि बेर फड़ल छलै ओतहि भेल छलए एहिबर
अच्छा। आ और भगवती के जे घर छनि तऽ ओतऽ छोट छै तऽ अखन संकल्प लेल गेला मन्दिर बनत अब
हँ। अखन ओतऽ सब चीज मे इट तीट खस के रखल छै आब चालू हयत आब तऽ देखियौ ई दुर्गा पूजामे तऽ नहि अइ बुझाइ अगिला साल तक ओ दुर्गा पूजामे बनि जायत
हँ तऽ नीक लगते एतऽ रोड भऽ जाइ छै, तऽ छूट भए जाय छै ओतय चलि जेतय तऽ कनी आल फैल भए जाय
देखियौ बलि प्र्रदान जे पड़े छनि भगवती के तऽ ओतय देखिय देखियौ ओतबी जगहे छै ताहिके बाद एहि साइड भैरव बा के छैन तऽ भैरव वादी से ते नहि ने एते भैरव वादी से की भ जाय छै तऽ दूटा ढाट द देल जाय छै ये भी कटा के आबी ने इम्हर छागर रखऽ दै छै ने किछु रखऽ दै छै ओहि साइड बारटे कहत की टेम्पू सब ल के गाड़ी सब जाय देत पर ओहि बारटे की जेना बलि प्रदान सब जे होयओ सबा निय कहिओ मोहल्लाय नहि जा देे क्य तऽ होते द ओते दूर बुझियौ जे ओते दूर अथी ढाठ दऽ देने रहै छै जे एहिमे एनाउंस करैत रहत अनाउंस करैत रहते जे अथी कऽ दियौताऽ ओहि साइड नहि ल जेबै ओहि साइड नय लऽ कऽ जेबै तैयो एक दू टा लऽ कऽ चल जाइ छै
हँ आइहो होय छै जे प्रोग्राम सब जे भेल तऽ सुनै छियै जे ओय में कियो थूक अखाड़ नय फेेक सके छी ने तऽ साॅंप जे होइ छै देह पर गिर लगे छै आ ओतऽ प्रोग्रामो सब बहुत नीक होइया मैथिली ठाकुर आबे छैथ‌‌ थदिलीप दरभंगिया आयल छलेथ एक बेर फेर कुंज बिहारी आयल छलैत पूनम मिश्रायल छलैथ ई सब आबै छथि अपन कला के प्रदर्शन करै छैथ
हँ कुम अथी कुमकुम कुमकुम भाग्य जे छैथ कुमकुम मिश्रा ओहो आयल छलैथ ह एहि बेर
अच्छा आ एक बेर तऽ प्रकाश सेहो आयल छलैथ
हँ
हँ
तहन कहियौ ई बीचमे कतो जायब घुमय लए कि नय आ सुनलहु हे जे चपाहियों म अहूँ के गाम में बड भयंकर दुर्गा पूजा होइया
हँ होइए ओतय एखन तऽ बड पाईन लागल यए ओतय होइया लेकिन ओतेक पैघ नय होइया लेकिन होइया भगवती छथिन छोटो छिन पूजा तऽ भव्ये लगैय छै
हूँ मेला बस जमबाक चाही
हँ होइय दू ठमा इम्हरो होइय गौर चपाही मे और गंगदुवार‌ मे होइया इम्हर की छै ने जे इम्हर भगवती के मतलब अथी नय होइ छैन मतलब जेना कहबै आब मेला सब लेकिन पूजा बड़ी भव्य होइया से ऐछ
हँ जे जेयहा अष्ट जे हू जया अष्टमी रहत तहियो नीक लगे छै देखय
फेर राजनगर में जे होइया दुर्गा पूजा ओतय तऽ भगवती छथिन ने वासे छथिन ओतय जे होइया मेला लगे या मेला ह मेला जे लगे या गजब के लगेया मेला देखे देखाबे वाला मेला रहै छै फेर इन्द्र पूजा होइया भगवानपुर मे ओतौ खूब मेला लगैया
ओतऽ बुझियौ जे ओतय तऽ हमहुसब जाइ छी घुम लऽ बड नीक लगे या झूला तूला पर रहब झूला तूला झूला हमहू सब
खूब मेला लगै छै ह एहि बेर तऽ हम तीन दिन गेलो एक बेेर हम गेलो पप्पा सब साथे एक बेर दीदी सब साथे एकबेर हमर एकटा चाचा आयलथि हुनका साथे गेलों से खूब नीक लागल खूब झुललो तुललो खूब मोन लागल
हमूँ गेल छलहुँ तीन बेरा तीनू दिन झुलो
हँ नीक लगैत छै झूले में
हू एक बेर हम अपन दोस्त सब साथे गेल छलो हे देखय लऽ
अच्छा
उम्हरे टयूशन से घुमलहु तऽ उम्हरे सँ दू दिन गेल छलो दोस्त सब साथ तऽ भोरे नय जेना भगवानके पूजा होइ छै ने तऽ पढ़ै कऽ के जहन निकलै छलै कोचिगसँ
हां
तहने ओहि बाटे एनाकऽ भगवानपुर के गाछी ई बाटे एना कऽ फेर आएब गेलहुँ अपन बुझियौ जते दूर भगवानपुर के फेर चौक पर जेबे तते देर मे अपन घर लग अथी राधे जीके मंन्दिर लग आयब जायब
हाॅं सेहो छै आ नीक लगे छै घूमे में आ ओहि बार देखियौ ओहि बाटे ते गाछी वाला रस्ता नीक छै लेकिन की छै फाका पड़ जाय छै गाछी वृक्षी भऽ जाय छै आइ काल जमाना खराब छै तें अपन हाथ ते ओते नहि आबे आ देखियौ दू चारि आदमी रहल तहन नहि आ बसगरे मऽ कनी दिक्कत भऽ जाइ छै पूरा गाछी छै फका छै
हमसभ रहैत छलहुँ तऽ तीन चारि चारि आदमी रहै छलहुँ हे
हँ आ ओहि बाटे लग पड़ै छै लेकिन आब‌ असगरे कनी डर भऽ जाय छै
कोचिंग एह बाटे नहि नऽ छै हमर कोचिंग तऽ सीधे छै सीधा आ एहि बाटे एलहुँ कोनो काज ताज रहल तऽ देखैत दुःखैत एहि बाटे एनाकऽ ओहि बाटे आबि गेलहुँ अपन
हां औ नऽ अहाँके ट्यूशन ते नुनू झागद दिलक छले ने ओ जे उजरा कलर के मकान छलनि सर के अच्छा
चलहुँ एहि बाटे एनाकऽ घुमि कऽ एनाकऽ एहि बाटे एलहुँ नहि तऽ सीधे चलि गेलहुँ
हाॅं हाॅं हेला ई कमनडल राइख ले जब दूहेता तब तऽ दूध और कही नहि किछो हैइया घुमै छी देखियौ ने बिलाड़ बच्चा सब भोर में लऽ गेलै पकड़ि कऽ बिलाड़ि के बच्चा के आ फेर अखैन आबि गेलै
हाॅं देखने रहिये लऽ जाइ छलै दू टा बच्चा बिस्क बुझियो जे ओकरा बिस्कुट दऽ देलकै ओकरा पकड़ि कऽ उठाक लकऽ चेल गेलै तऽ घरे कते दूर छै जे ओकरा अथि रहतै
बच्चा सब जे होय ये से पारंगत रहे छै इमहर आमहर मे नेओकरा लऽ सके छियै
अहाँ ओहो सब एक प्रकार कऽ मनुखे जेना रहै आ
एह मनुख जेना इम्हर जे आबे यऽ हाॅं हनुमान जी हाॅं काल्हि खना पोखरि में कुद गेल पोखरि में ओ तेरा लागल
सुन्दर हेलैत रहे छै जेना हाइत कि माछे ताछे लगे छै
पप्पा कऽ भेलनि जे माछ छै ओ पूरा हल्ला केलथि माछ देखियौ माछ देखियौ आ बाद मे मम्मी कहलखिन हुनका जे नैहि नैहि ओ तऽ हनुमानजी छले आइ हम भोर मे गेलहुँ ओता नवका घर पर अपन कोल पैन तैन पीबै ला ओ हनुमान जी हमरा देख के बाथरूम वला जे अछि ओ टंकी पर ओ कुदे छला ओहिपर सऽ ओहिपर जाय छले ओहिपर से ओकरा भगाविये हमरे पर छूटे छले आ हमरा तऽ डर बुझते छियै आ असगरे गेलियै हाथमे छले लाठी तैयो हमरा ओ अथी कने छले बाद मऽ हम पप्पा के बजा के लगलहु भग गेलखिन तहन ओ गेल काकी माँ के छत पर
हुनका ओतय तऽ हरदम रहिते छैन ह
हाॅं हुनकर पूरा हाॅं आम खा लेन छनि प्योज सब राखल रहै छनि खा लैत छनि हाॅं खिड़की बाटे आबि जाय छनि खिड़की मऽ सरिया नहि ने लागल छनि ओ खिड़की बारटे आबि जाय छनि खाले छनि पीले छनि सबटा चल जाइ छनि ओहि दिन तऽ घर में बुझ जे हुनका मूत कै घना देने रहनि छत पर सॅं बैस रहते मूत मूत कै घिना देै छलनि खेनाइ बनबै छलखिन सीढ़ी लग से बुझिय पूरा मूत कऽ घिना देलकनि
खायए लगे छै। किछ भी ओकरा सबके पत्तो पुत्ती मिले छै तो ओहो सब खेनाय
हँ हमरो अंगना मे छै आमक गाछ बैस रहत आ आम के गाछ मे आ लतामक गाछ मे बैस बैस कऽ एक एकटा लताम खायत से बड़ी प्रेमसँ खायत।
हँ
लतामो लतामो खूब छै फड़ल दू दूटा गाछ छै दुनू में टूट क का लताम फड़ल छै खूब खाइया हनुमान जी हम तऽ कहैत रहे छियै खाइत रहू हनुमान जी खूब कऽ
अहूँ किया नैहि दैत छियनि हुनका किछ किछ देल करबनि खायइ ला तऽ ओ खा सकैत छथि
हाॅं लेकिन नीक लगै छै खाय मऽ हमसभ नैहि पड़काबै छी पड़ैक जायत तऽ घर